हेलो
नमस्कार
नमस्कार
और बताय छियै अहां के, सब नीक छियै।
हां यहाँ सब नीक छी, उमहर के सब नीक छी?
हम्म यहाँ के भी सब नीके छियै। हम्म और बताइ अहाँके खाना-उना खा लेबय छियै।
इहां के भोजन हो ग‌इल छी, वहाँ के भोजन हो ग‌इल छी।
हम्म यहां के भी भोजन हो गेल छियै, भोजन आजु बड़ी नीक -नीक खाय छियै ओहि से पूछै छियै अहाँ से आइ अहां माता जी बनाबै छियै, बहुत नीक-नीक के भोजन। खाय छियै भोजन मे आजु, दाल-भात चो खा चटनी, अचार, बिरयानी मीठ खँसी के मीठ, लौकी के भुजिया, आलू के भुजिया, और बताबै छियै, भोजन मे खाय छियै ऐं टमाटर के चटनी, आ एगो आर खाय छीयै मच्छरी बस। इ सब खाइ छियै।
दोसर कुछो नीक न लागै छय ना।
हम्म माताजी बडी़ नीक-नीक यहाँ के बनावे छीयै खाना खूब खाइ छी यै खूब देह में ताकत आबैय छियै, भोजन बडी़ मऽ जीतने भोजन ज्यादा मिलय छियै ने, उतने ज्यादा ताकत मिलय छियै। तब नु हम बाड़का होइ छियै। त जल्दी बड़का होइ छियै त, जल्दी एने-उने घूमे जाइ छियै।
घूमल जा ल लेकिन पैसे ना होय, नीक-नीक जगह घूमय जाय ल पैसे ना छय।
हम्म सही बोलय छियै, फिर पैसे ना होइ छियै। मने जोगाबै छियै, डेली कुलिया में दू-दू रुपया डाले छियै नु, पैसा जोगाबे बला में देरी दू-दू रुपया डालै छियै। त एक दिन, ना सुनय छिय कि ए कोन बुं पानी से घाड़ा भर जाता है, उसी तरह त एक आ दू-दू रुपया डालय छियै नु, त एक ना एक दिन बहुतऽ रुपया पूरै छियै त, ओहि स घूमे जाइ छियै हम।
हम्म हम त एक दिना दु रू पे डाल छी अगला दिन निकाल लेबय छि।
ना हमहू एक दस दिन स ऐसेे ही करय छिय मने आ दू दिनस जोगाबै छियै चार के जोगाल लय छिय फेर आबे छिय न बरफ वाला त फेर फोड़ के खा जाइ छिय।
फोड क खा जाइ छिय न बरफ खूब नीक लागय छय तब। उडिया उडिया बरफ फोर देतय।
हु मने खायके मन कर देबय छिय ए मुह लालाच आ जाइ छियै खाय मे मजा होइ छीये बर्फ। आइसक्रीम तऽ ओहिसे फोड़ के फेर खा जाइ छीयै फेर कुलियावा साट सुट के फेर भी से साट देबे छिय टेप मार के आ फेर ओहिमे धऽ देे छिये ल बा दूगो रपआ भिय मिलै छै तऽ
हु।
हुं इहे सब करै छियै।
भोजन उजन सब ठीक होल छै।
हँ भोजन तऽ आजुक ठीके होल छियै। की कहै छै?
वहाँके गाँव के भोजन कैसन छी कैसन होइ छै?
सही से आवाज नहि आय छै सही से बोलै छी ना ।
गाँवके
सभ नीके छियै गांव के भोजन उजन सभ नीक छियै।
और गाँवके लोक सब नीक छी ने?
हू सब नीक छिये गाँंव के लोग। अहाँके गाँंव के लोग सब नीक छिये कि ना?
हँ हँ हमरो इहा के गाँंव के लोग सब भी निक छी। सब निक छी।
हु नय के गांव के लोग खराबो होइ छै। तैका तैका नीको होइ छै ऐसन ऐसन लोग कोनो कोनो हो जाइ छियै कि दोसरे बतुआइ छियै। कहै छियै की हवा में उड़े वाला ट्रेन बनाबै छियै मोदीजी। इ हम सुन के बहुत हाइप जाे छी कहय सोचेय छीये की हवा मे उड़े वाल ट्रेन कहाँ से आवे छीये।
ओ प्लेन मे ट्रेन घुसा देबइ छी तऽ
हँ सही बोलै छियै इहे हम सोचै छियै कि ई कैसे बोले छियै शह गाँंव के लोग ह कि हवा मे उड़े बाला ट्रेन हो जाइ छियै तऽ ट्रेन हो जाइ छियै तऽ त टिकटो कटा मे कम लागै छी पैसा। तऽ हमनी तऽ गरीब आदमी के सापना पूरा हो जाइ छीये की टरेन मे टरेन मे ना पलेन में सीधे बैठे छियै।
हु। पलेन खूब महंगा होइ छी उतना पैसा हम लंग होइते ना छी।
हु हम तऽ पलेनके नामे सुनै छियै आज तक कहियो आमने सामने मे देखबो ना करै छियै ना कबू स अ जायके सोचै छियै देखै छियै टिकट के दामु पलेन के तऽ दस हजार होइ छियै। खाली बैठ के जाइ छियै दू घंटा लागै छियै तीन घंटा जायमे आ पहुँचा देबे छीये दस हजार लागै छीये। आ उ उहे ट्रेन से देखे छियै तऽ उनैस सौ लागेय छियै आ पहुँचाबे छियै ही दू दिन पर तीन दिन पर एतना देर देर पर पहुँचाबै छियै तऽ आदमी कोनो मानिये कि इमर्जेंसी हो जाइ छियै तब कथी करै छियै तऽ पैसा गरीब आदमी के पास न होइ छै तब तऽ तरप के रह जाए छियै नै।
हुं खूब नीक-नीक प्लैन मे खूब पैसा जादा लागै
हुं बहुत प्लैन में, बहुत प्लैन में पैसा लागे छी इतना महंगा-महंगा प्लैन के टिकट हो जाइ छियै नै कि बैठे के सोचे न छियै गरीब-फरीब आदमी सब। हमनी क करे छीयै हमनी गरीब होय छीयै त हमनी के त सोचबे न करै छीयै कहियो प्लैन मे बैठे के त हम तऽ टरेने मे न बैठे छी अभी अभी तै हम अभी न हम जाय के केन्हु नै सोचे छियै कियाकि पैसा लाग जाइ छियै।
हां सपने मे भी नीक-नीक जगह घूम लेबै छीयै नै।
हूँ। जाइ छियै कभु-कभु दुबै या कभु रसिया तै कभू थाईलैंड कभु गोआ। बड़ी नीक-नीक न जगह हम घूम लेबे छियै, इतना नीक घूम लेबे छियै कि आहाँके-आहाँके क आहाँके साथे रहै छियै नै सपना मे तऽ इतना नीक-नीक जगह पर ले जाय छियै कि देखियै के आहाँके आ मौन उम्म मौन मोहैवला मतलब आदमी सब मिल जाय छै वहाँ।
मन मोहय वाला आदमी सब खूब नीक-नीक आदमी ऊहा होय छैय न।
हुं बहुत मस्त-मस्त आदमी होय छै, वहां के आदमी सब तऽ सब चीज दे देबे छै एके साथे। कोनो चीज न छोड़ै छियै। वहां के आ इहाँ के आदमी सबसे ईहां के आदमी सबसे आ तीन रूपया मांग लेबै छियै त उहो न देवै छै वहाँ के आदमी से सब चीज दे देवे छियै। वहाँ इतना मस्त फ्री फी फ्री मे इतना मस्त-मस्त चीज की कहै छियै?
वहाँ के आदमी सब अपन जमीन सब कुछो लड़की-उड़की सब दे देबे छै न खूब नीक-नीक आदमी रहय छै।
ई एगो लड़की कहेै छै सपने मे की शादी करे छीयै तऽ हम कहै छियै कि हम माताजी से पिताजी से पूछै छियै। तब बताबै छियै ठीक बा अभी हम पूछ के आबै छियै तब कहै छै ठीक बा। तऽ ह आबेै छियै न तऽ उ लड़ किए न रहै छै सपनावा मे तऽ हम कथी कहै छियै अब आब हम सोचै छियै, खोजै छियै, खूब फेर फेर बियाह में जाय छियै, फेर हम फेर ओकरा बिहान खनि सुतै छियै, फेर ढूँढै छियै। चार दिन से न लौकै छै उ लड़की तऽ ओयसे सोचै छियै कि अब मिलै छीयै नै तब कह देबै छीयै कि हां हम शादी करा लैल तैयार होय छियै।
लड़की नीक होय छै न?
हूँ लड़ की नीक होय छै ओ उम्म ओ लड़की के पिताजी भी जमीन, ए कूलर, ए सी, फ्रीज सब देवे छै। छै, तैयार होय छै ई सब देबे ला मने हमही अभी न कह देबै छियै अथी समझ के हम माताजी-पिताजी से पूछ के बताबै छियै किएकि बिना माताजी-पिताजी के पुछले ना बताबै छी, ए माताजी से पी पिताजी के पुछले ना बताबै छीयै न तऽ हम ए अच्छा आदमी न कहलाय छियै, कियाकि मातााजी पिताजी हमरा पालै छियै नै खाना खिलायबै छियै, रखै छियै, ओय से हम पूछै छियै
ह नीक आदमी होय छैय ना।
ह नीक आदमी बनै छीही नू। तभिये तो आगे बढ़े छियै न ते नर्क में जाय छियै सुनै छियै कि नैय नर्क। कश्वर।
ह नर्क स्वर्ग।
नर्क मे तेल मे फ्राय क के मारै छियै मतलब हम खाली सुनेै छियै। ऐसे हम सोचै छियै नू तऽ। हमर मन धलक मतलब डिरा जाता है कि डिरा जाय छियै की। कैसे ऐसे तेल में फ्राय कर देवे छियै पकौड़ी है कि तेल में फ्राय कर देवे छियै।
ह स्वर्ग खूब नीक होय छी ना।
ह स्वर्ग बहुत नीक होय छि सू। ओत कहै छै कि सब आदमी सब बुढ़ा सब कहै छैय। स्वर्ग मे परी सब रहै छियै। रानी से रहे छियै आ खीर पूरी खियायै छी हम सोचे छियै आ आनन्द के। जिंन्दगी होय छियै हम स्वर्ग में जाय छियै। मनेे फेर सोचेै छिये कि हमर दोस्त सब उतना कान करेै छीे तो ओ नर्क मे जाय छी त हमहु नर्क। हम जाई छियै।
ह खूब खूब नीक सोच तोर होइ ना।
हू साही बोले छी हमर तऽ बड़ी नीक। मतलब नीक नीक सोच हम रखे छियै कि दोस्त के साथ जाई छियै तब। ठीक रहै छियै एके साथे रहै छियै ने कम से कम हँ रहै छियै हरदम। भले फ्राई होइ छै तेल मे मतलब हम फिर भी हँसे रहे। छिखै दोस्त सबके साथे रहै नीक। नीक सोच कम अ खराब खराब सोच जदा रखै छियै।
अकेले खाली नीक- नीक काम करैला ठीक न होथि न।
हू सही बोले छियै यह अकेले। ठीक- ठीक काम करै ल नीक न होइ छै दोस्त के साथे साथे करे छियै नीक -नीक। काम जैसे। आ गाछी पक के आम पूरा तोड़ के बूरा में कस के लेके चल जाये छीयै घर त। अकेले थोड़े ने ले जाय छीयै दोसो सब के बाँटे छीयै।
सबके खियाबै छी नीक काम करै छी।
ह सही बोले छियै। हू इह सब करै छियै।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
ह गरीब आदमी सब कथी करे छियै इह सब न करे छीयै ई सब के जिन्दगी में ज्यदा अमीरी। उड़ना आबै छियै आज तक हम सोचे छियै कि एक बार। ए कथी कहे छीेयै एडिडास के जूता कीनेे छीयै। मलब अभी तक किनते रह जाई छीयै दस साल से पैसा। जूगाबे छियै अभी तक नहि किनाइ छियै। हर दिन हर दिन दू रूपिया धरैतियै तीसरा दिन निकाल क खा जाई छियै फेर दू दिन। जोगाबै छियै तीसरा दिन निकाल के खा जाई छियै इे सोचे कर साल। गुजर गय छीयै मतलब अभी तक हम एको रोपे जग छीै अ फेर एक दिन आजू। जोगाबै छैयै प। माताजी देवे छै ने ताजी दू रुपआ धरैत छै फेर बिय बिआ। बिअर धरे छीै आ तीसरा रोज निकाल के रख ले खा जाये छीयै इसले करे छी मने अ कथी कहै छैय कि मने हँ पैसा जोगार के मन नहि करै छी, लालच बढ़य छी। मन कहै छी कब खा जाइ छी।
बाहर घुमने ननू जाइ छी खूब महंगा हो गेल छी बाहर।
हुँ दस हजार रुपआ लागे छैय कहाँ से घुमे छीयै उतना रुप पिया मे त हम कितना साल खाय छीयै कितना साल नय खाय छीेयै एक दोसराके जरावे छियै। जराय छियै कि पैसा देख दस हजार।
चली अहाँ से बात करके बहुत नीक लगेय छियै। अहाँके फी समय मिलतै त फोन करै छियै नमस्कार।
नमस्कार। हँ